हँ हँ कटि गेल रह आ अहाँ व्रत सब करै छियै कि नहि हँ
करै छी आब तऽ सोमवारी शुरू हेतै
हँ
मधुश्रावणी क अनुनाशे रहै छै एखन ओना हम बहुत कम केलहुँ हेँ पहिने रहै छलए बहुत रास तऽ कनि स्वास्थ्य सम्बन्धी दिक्कत भऽ गेल
हँ सभके साथ तऽ इएह दिक्कत रहै छै
हँ आ कनि बाहर भीतर सेहो करऽ पड़ैय तऽ ताहि दुआरे एखन कम केने छी
अच्छा अहाँ कोनो जॉबमे छियै
हँ हम टीचर छियै
अच्छा टीचर छियै ओ
हमरा नओ बजे से चारि बजे तक नहि होइया छुट्टी बीचमे हँ तै दुआरे
हँ से तऽ टिचर सबके बहुत परेशानी ओ तऽ देखै छियै
हँ बीच मे बहुत गोटाे मैसेज कलत जे कॉल करू रिसीव कऽ लिअ तऽ नहि सम्भव छलै दिनमे
हँ
हँ कियकि फोन उठाइयो लियो तऽ सोरगुल होेइत रहै छै हल्ला गुल्ला तऽ सेहो कहै छै जे एहिमे गप्प करू तऽ हल्ला गुल्ला नहि हेबाक चाही सेहो कहै छै बीच मे कोइ टोके नहि तऽ सम्भव नहि छै
तऽ कोन मतलब मतलब सभसँ बढ़ियाँ कोन एहन व्रत जाहिपर अहाँ बढ़ियाँसँ विलिभ करैत छियै विश्वास करै छियै
हम तऽ महादेवमे खूब विश्वास करैत छी हमर दियादनीसँ पशुपति व्रत करैत छथि हँ बकी तऽ हम भगवान तऽ सब एके छथिन तऽ आस्था अछि विश्वास अछि कोशिश करैत छी जे कोनो पाबनि तिहार मैथिल वाला रह त ओ छुटए नहि बसरते किनिये के चढ़ा दी लाबा से ठीक छै लेकिन दूध लाबा हेवे के कर जेना कोनो पाबैन छै तऽ ओकर किछु नहि बसिये पाबैन छै तऽ जे नहि चूल्हा माटिक चूल्हा तऽ गैसे पर पूजा कऽ लेलहुँं सएह सब अहिना परम परम्परा नहि छुटै सएह परम परा नहि छूटै ब्चा से बुस्तै केना जनै करबै ह हँ जनै हमसभ करबै तऽ ओ सभ त आच नहि बुझतै
नय हे की एगो हम सब दिन तो रहलहुँ गाँंव मे सास ससुर लग तऽ हम सभ चीज बुझए लागलहु आ छोटकी हमर एखनोहु ओहि नहि छै आ बच्चेवला विध कोनो नहि बिध बुझै छै नहि कोनो त्योहार बुझै छै ह एल तऽ ओहिप साास हमर तमसबैत रहथिन आहा बकलेल चे छै कहल नहि बुझल सब दिन दिल्ली मे रहलै आ एखनो दिल्लीए मे रहै छै तऽकरा के एते बात बतेतै जब रहतियै एहिठाम तब ने सिखतियै
नहि तऽ से अपन इच्छा यदि हुनका भऽ जेतनि तऽ हमर दोस्त सब हमर बहिन सब दिल्ली मे रहै छथि एकोटा पाबैन नहि छोड़ै छथिन तऽ जँ इच्छा करथिन ओ तऽ किए नहि कऽ सकैत छथि
हँ वएह ने हमरो बहिन
हँ
तऽ सब हम बेसी चीज हमरा अपन बहिने से सब चीज के भेटे छै ह दीदिए कहलखिन ने जे पशुपत प्रत उठबै लए तऽ हम सालमे एक बेर के कऽ ले छियै
अच्छा
ओना महादेव के प्रदीप मिश्रा जी के तथा ज नजदीक सब एक बेर भेल रहे खगड़िया मे तऽ ओतो गेलहु रहे एक बेेर सिंहेशसर में भेल त त गलो रहा हँ
हमरो दियादिन छथिन ने हँ हमर दियादनीखिन छथिन हुनको बड्ड प्रदीप मिश्रा के ओ भक्त छथि बड़का कतौ होइ छै तऽ ओ समय निकाल आउना आब तऽ मोबाइल छै तऽ सब सुनि लैय देख लैए
हँ मोबाइल पर टी वी पर तऽ कथा आबिते रहे छै हुनकर आस्था पर
हँ
नहि सातो दिन होइ छै त लास्ट चो दिन छठा दिन गेलो एक राति रहलहुँ सातम दिन कथा सुनि कऽ चलि एलहुँ
हँ
बड नीक कथा भूनकर रहै छै बहुत नीक आना मनू तऽ मनू तऽ देव ने तऽ पत्थर
हँ अपन अपन आस्था विश्वास के बात छियै
हँ आ हमर दीदी ओतो सिहरो गेल रहथिन बहिन हमर बरकी
आ ओ
तऽ कं शकर आनलखिन रहऽ सब लेखक टा हमरोसके देना छै घर मे पूजा करै छी आहाँ नै सुनलियै कहि कथा
नै हम मोबाइले सब पर कनि छोट छोट रील्स नहि अबैत रहै छै
हँ हँ
हँ से सब सुनने छी आओर बुझैत छियै विश्वास अए हुनकर गप्प नीक लगैए ओतेक नै कऽ सकैत छी विश्वास अछि आस्था अछि ओतेक समय नहि दऽ सकैत छियै हम कनि पारिवारिक झंझट सेहो छै घर छोड़ केँ कतै जायब सम्भव नहि छै
हँ से तऽ छै ओना तऽ हमरा घर केँ बगलेमे छै महादेव केँ मन्दिर लेकिन रोज नहि जा होइ छै लेकिन नियम बनेने छी जे सोम सोम के छोड़े नहि छी हम ज लाग काज रहै सब चीज छोड़ कऽ अलग कै कऽ आ सबेरे जा कऽ महादेव केँ पूजा कै कऽ सोम कऽ चैल अलौ ओकर बाद फेर गेलों केँ इ गुदरी केँ सीनाए छै भैर दिन
हँ ओहिमे सँ समय निकालइ कऽ जे भऽ सकए
ओ सहरसा मऽ वनगाँव महिषी जे छै
हू
ओहि आसपास मऽ छै न
आ नहि बनगाँव महिषी भै गेल एतयसँ हमरा सब केँ अथीसँ उ पश्चिम कनि दूर पड़ि जाइ छै उम्हर हमसभ छी उत्तर सहरसा सँ उत्तर
अच्छ प्रसिद्ध स्थान छै ओहो प्रसिद्ध भगवती छथिन ओतुको
हँ वनगाँव महिषी सभकें ह ओना इम्हर नहि एलिए अहाँसभ कहियौ
नै हम नहि ऐल छी उम्हर
अच्छ आ ओना हमर नैहरो नजदीकी एतय सऽ दस बारह किलोमीटर सोनवर्षा कहियो जाइयो के मोन होइएा तऽ भाड़ा ताड़ा नहि लागैए अपना जाइ छथिन ड्यूटी तऽ हुनकेँ संग चैल गेलहुँ बाइकसँ फेर चैल एलहुँ
ओ वैह जिला मऽ अछि
हँ प्रखण्ड पड़ैत छै हमर सभ केँ सोनवर्षे
अच्छ सोनबरसा हँ
राजा रहथिन पहिने सोनबरसा के राजा महाराजा हरिवल्लभ
हँ सोनबरसा
हँ एखनो ओहिठाम राजमहल यऽ
हँ बाह आ इम्हर अहाँकेँ एनाइ नहि होइए कटिहार जिला दिस कटिहार पूर्णिया दिस
नहि ओम्हर सब तऽ नहि गेलहुँ हँ कैयो
कोइ सम्बन्धिक सब नहि छथि एम्हर
नहि क पूर्णिया सभमे तऽ नहि छै
ओ
आ एकटा नाना दो य त य इम्हरे सुपौल जिला मे बहन गामा मे
अच्छा बभन गामा
हँ
एकटा अरर मधेपुरा जिला मे सेहो छै बभन गामा
हँ नहि ई सुपौल जिलामे छै विनायक मलन हूंम्म गोतनी छले तऽ यहा नजदीके के काँप के गुलमा काँप के सोर बाजार लग
काँप काँप के हमर सउस छथि पिटोअत सौस हँ अ कह छै
हँ तऽ नजदीके पड़े छै एतय स सौर बाजारसँ छै कप
हँ
ओतनियो सब आयल रहय एखन बेचारी के ओ अ को चचा पोती के विवाह रहै तऽ ओहिमे एलखिन रहे ओसभ
हँ
एहन भेलै जे हल्दी मेहदी दिन ओकर एकटा पितियोत चाचा मरि गेल
जा
सारा गरीब लोक एतेक व्यवस्था केना रहै विवाह के बहुत क्षति भेलै तऽ बेचारी आब बियाह मे की जात गेल ओ दिनमे हुनकर क्रिया काम कऽ कऽ एलक तकर बाद काल्हि नखवाल रहै तऽ फेर सभ जाय गेलियै नहिरा
आब तऽ लगैये आब तऽ बिआहो ई सुदमे नहिए हेतै
नहि नहि आब नवम्बर सबमे
हूँ आब तऽ नवम्बरे चलि गेलै आ कतेक चीज बर्बाद भेलै
तब गरीब लोग अपन दिल्ली पंजाब कमा कऽ कते व्यवस्था केने रहबै
एकटा अमीर सबके दिक्कत हँ लिखलाहा छै
हूंम्म
आ अपन सोचल किछु नहि होइत छै
किछो नहि होइ छै जहिया जुरबन्दर रहै छै भगवानके लिखल तहियए होइ छै
हँ भगवानके जै दिन इच्छा हेतनि तऽ भऽ जेतै
हूंम्म हँ
अच्छा
आर सभ आब तऽ व्रत नहियए करैत छियै तऽ भोजन पानि सभ तऽ भऽ गेल रहत
हँ हँ हमर सब भऽ गेल करै छलहुँ सभटा कहलहुँ नहि मङ्गल बृहस्पति सभटा करै छलियै एखन छोड़ि देलियै
तऽ मं तऽ मंगल एकादशी के बगले मे बजरंगबली के मंदिर छै तऽ तऽ रामायण होइय रोज साँस कऽ हँ हरेक मंगल हरेक एकादशी कऽ त
की सार्वजनिक होइ छै
हँ सार्वजनिक होइ छै तऽ सास जाइ छथिन हमर नहि सुनै लए
ओ तऽ होइ छै पूरा पूरा रामायण होइ छै कि को सुन्दर काण्ड ईसभ होइ छै
नहि नहि मतलब शुरू मतलब एक दिन शुरू कयल जाइ छै तकर बाद हरेक जतना पैरह सके मंगल के या एकादशी के जतना व्यास जी रहै छथिन तऽ जतबा पढ़ि सकए दू तीन घंटामे तऽ ओतबा देर हँ बढ़िआँसँ कथा जेना समझा समझा कऽ बढ़िआँसँ होइ छै तऽ अपन बूढ़ी माता जाइ छथिन ओहिमे क मनमे तखन गेलखिन हेँ ओते
अच्छा आ फेर अगला खतम भेलै अगला मंगल के ओतय से स्टार्ट हेतै
हँ एखन फेर आरती सब साँझमे भऽ जेतै तकर बाद फेर अगिला मंगल आ मदिर मे आ रोज साँझ के होइ छै आरती
अच्छा
ह तऽ ओहियो में पूरा गाँंव के बुढ़ बुजुर्ग सब जिनका छै मतलब छुट्टी जे अपन फ्री य तऽ अपन सब हमसभ तऽ नहि गेलो हें जबकि बगले मे ये
हँ घ सँझुका काज रहैत छै घरमे केना जायब
आब ओसभ आरती से एथिन दुनू गोटा टी वी लग बैस जेथिन हुनकाके चाय दियौ नास्ता शादी हो तऽ जो बना कऽ राखबै तखने ने
तखने ने देबै सही बात छै गृहस्थीमे रहै तऽ ईसभ करबे पड़तै ओसभ ओ सब तऽ फ्री छथिन एहि सबसँ
ह हम नहि जाइ छी तऽ दुनू गोटा जाइ छथिन रोज आरतीयो मे अपन रामायण ओ सबमे जाइ छथिन धर्म पर हुनकर हमरा सासके बहुत छै ओ भरि दिन ओ रहै छथिन यह पूजे पाठ के पाछू भर उठ कऽ फूल तोड़ब मंदिर मे फूल पहुँचायब फेर घर के फूल तोड़ केे राखब नहा कऽ फेर जयथिन मन्दिर पूजा करय लए फेर साँझके जयथिन आरती मे भरि दिन ओ रहै छथिन पूजे के पाछु
ओ बढ़िआँ छनि अपन मोन ओहिमे लागल छनि
हँ अपन लागल रहै ओमे तऽ हम निश्चिन्त रहै छी ब अपन टाइम टेबुल बस पानि दऽ दियौ
हँ घरो के लोक सब निश्चिन्त रहै छै नहि तऽ बूढ़ सबके स्वभाव तऽ बादमे डिप्रेशन वालला भऽ जाइ छै
हँ
तऽ एक तरह से बिजी छै तऽ बढ़िए छै
हू बर नीक छै
ह
ठीक य तब
हँ हँ दू चैर मिनट रुकू ने अपने ऑटो कट भऽ जायत
हँ से तऽ भैए जात
ह दू मिनट रुकि जाउ देख लै छियै कते मिनट भेलै बस कनी देर मे कटि जायत
हँ
त ऑटो कट
आ अहाँके अपनो आबै छथिन ड्यूटी सभ घरे पर रहै छथिन फेरो
हँ हँ इसकुलसँ आब हुनकर इसकुल दूर छै तऽ एथिन आब दस पन्द्रह मिनट मे अबैत हेथिन आबि जाथिन आरो अहाँ की करै छी खाली समय भेटैया तऽ टी वी ती वी देखै छी
टी भी देखेके समय कत भ या
नहि
नहि टी वी लग मे हमसासे ससुर रहे छथिन कनी देर मोबाइल तोबाइल चल